हेलो
हँ हँ जाइया
अच्छा
खइ
आओर हाल चाल ठीक
हँ ठीक छै आओर अहाँ सबके ठीक
सब ठीक ठाक
आओर
आइ कतऽ गेल रहियै
आइ गेलै रहिये स्कूल पर ताज सँ गेलैइए स्कूल पर काज छलैएे ओ काज करबा लेलियै तऽ लेट भऽ गेल अबैमे बहुत जाम छलै भीड़ छलैए
ओ जाम तऽ रहिते छै
हँ बहुत
छ काज तऽ भऽ गेल
हँ भऽ गेल आओर समय केहेन अए
समय मुहत क।
पानो भेल है
नहि प खाली गरम केने अछि बहुत अछी
मेघ त लागल छलैहे
मेघ लागल छय मेघ लागल छलै कनेाक हवा चललै फेर बन्द फेर ओहिना रोद भ गेलै
ओ नहि एखनो कनि मनिक लगलै छै तऽ हेबे करतै
हँ होय तहन ने हवा तऽ नहि चलि रहल छै। तखन आब त जे होइ
खाना पीना भेलै
दालि भात आलू साना पापड़ जे अपन मिथिलाके भोजन छै मिथिलाके केना
हँ नीक छै तऽ हुँ। और
आहा सब की सब खेलिय
काज हमहूँसभ वएह दालि भात आलूके सन्ना
अच्छा उएह खेलियै ह
हँ आओर पनीर
अच्छा
ह एने छलियै हे गेल छलियै हे इसकुल पर तऽ दोस्त सभ सनेे तऽ दोस्त हमरा दिया देलक अपनो लेलकैय।
अच्छा
हूँ
हू
आहाँ
क
अपन काजसँ आबि गेलहुँ
हँ आबि गेलियै समाये तऽ तेहन छै। चाह पानि अखन नहि भेलैएा
ह
आब हेतै
आय आचाह
आओर सब आओर कोइ आयल छलथि घर मे कोई आलो छलै छै नहि
नहि घरमे तऽ कोइ नहि एखन आयल छलथि है आइ काल्हि तऽ ओनाहिये लोकसभ अबिते रहै छै घरमे
हँ
हुम् बहुत एखन तऽ लोकसभसँ छियै खब बैया आर
होइत रहै छै
हँ आर प्रसुखन छै हमर घरमे पूजा हेतै
अच्छा
हँ
कोन पूजा कथीके पूजा
सत्यनारायण भगवानके पूजा
अच्छा
हँ हुनके पूजा हेतनि तऽ ओहिमे खूब लोक सब अतै भोजन भात सब हेतै
अच्छा हुनकर मे त लोक सब एबे गि तु ते तैया पूजामे गीतनाद सेहो हेतै
गीत तीत हेतै आरती तारती खू
हँ
टाइमो लगै छै खूब पूजामे ताहि दुआरे दिनेसँ ओकर तैयारीमे करऽ पड़तै
हँ से तऽ दिनेसँ करऽ पड़त खाइमे कीसभ बनतै
ओमे बनते खजूर बनते ओमे आओर की कहै छै फफर फॉलसभ रहतै जेनाकि आम आम रहतै आओर सेब रहतै केरा रहतै
हँ त फल त पाँच तरहक फल रहतै पाँच तरहक फल भेल तें सुपारी पान भेल गुआ पान भेल तकर बाद
हँ
पकवान भेल
हँ पकवान रहत ओते नहि एके दू तरहके रहतै ओतेक नहि
हँ जतआ
हँ
जतरा जेना करय ओ हिसाबसँ
हँ सएह
हू
कोइ गोइ तऽ भोरोके पूजा कऽ लै छिय नहि तऽ आ कोइ कोइ साँझोे करै छै
हँ भिनसरोमे होइ छै ओना जे चौपहहारा पूजा होइत करै छै। तऽ चारि टाइम चारि समयमे होइ छै। भिनसरो में दुपहर पियोमे साँझोमे बेएर मे। आ फेर रातोमे।
तीन चारि टा
छै हँ ओकरा कहै छै चौपहरा पूजा।
लेकिन अपना सबमे तऽ साँझेके होइ छैै।
नहि नहि अपनो सभमे होइ छै। जेकरा चौपहरा हँ जकरा चौपहरा पूजा करे के रहै छै।
तऽ अपना सब सांझ के किया करै छियै। आइ तक जते दिन देखलियै सब दिन साँझे के
हँ तऽ अपना सब में त अपनोसभमे चौपहारा होइ छै जकरा कोबला रहै छै या ओनाहिओ करै रहै छै कोबला पतियो रहलै तऽ त दूर
केने रहय छै, तकरे सबके होइ छै।
हँ।
नहि तऽ दोसर मतलब अपन मतलब मोन से नय सकैया से
अपन मोनसँ ओना लोक एके बेर करैए आ जेकरा रहै छै कोनो कोबला तऽ ओ चौपहरा पूजा करै छै।
हूं।
महादेव पूजा सेहो होइ छैन। ओ एकटा बनै छथिन पार्थिव बला
हँ महादेवो पूजा होइ छै। हँ। ओर।
ओर की सब होइ छै।
अखन तऽ किछ नहि भऽ रहल छै एखन तऽ पढ़ायो चालू नै कलियै हँ। जहिया से होहि हू।
एखन नामांकन नय शुरू भेलैए तऽ
हँ एखन नहि शुरू भेलैए।
नाम नय लिखेले य।
नहि आब अगलाा महीनासँ लिखेतै तऽ अगला महीनासँ हेतै। पढ़ाई सभ
हू।
किछ किछ हूं ओर
ओर अहाँके खनाई मे की पसन्द की नीक लगैय।
ब सब चीज नीक लगेया।
मीठ चीजमे की तीखा करू चीज
बेसी हमरा, बेसी हमरा नूनगरे बला निक लगैये। नूनगर में, नूनगरमे तरकारी सब जे रहलै रामरुच भेल। तरुआ भेल। येह सब। तरकारियो में रामरुच भेलै, कटहर भेलै। होउ। ओल भेल।